की हाल की हाल चाल छै
ठीक छै अहाँ बाजू की हाल चाल छै ठीक छै ने अहाँ मौसमो मौसम तऽ बढ़ििया छै लेकिन गर्मीए बढ़ै छै
हमरा सभके तऽ बहुत जोरसँ पानि पड़ि रहल अछि
अच्छा बारिश होइ अछि चलू बढ़िआं अछि
बहुत बहुत जोरसँ अखने शुरुए भेलै हेन आब जतेक काल पड़ै
अच्छा अच्छा एम्हर तऽ धूप निकलल अछि
एतुका मौसम तऽ एखन बढ़िआं छै गाम दिसका तऽ खैर बहुत खराब छै
आहो
गाम में त सबसे दिक्कत छै कि मौसम अगर नीक भ गेल त अहाँके अथिए नहि रहत बिजलिए पार भ जायत
जी ई बात सही कहलियै
तऽ से सब छै
अच्छा अच्छा
चलते युवा के बड कऽ देतेन
बहुत जादाा
हम तऽ सभ चीजमे तऽ कहै छै योगा करू आ रोग भगाउ
हँ हँ सही बात छै योगा करू रोग भगा ई बात सही छै
जहाँ तक देखियौ तऽ सहिो छै
बहुत सही छै योगा केलास तऽ सही बात छै जे रोग सब जे रहै छै सब भागे छै सही बात छै
आ फायदा तऽ करिते छै नहि करै छैै से गप नहि छै तखन छलै की जे आइ काल्हि ई जे छै अहाँके की कहै छै छै बाबा रामदेव और बहुत एहन एहन बाबा सब ओ सब कहलखिन योगा करू तऽ रोग भागत आ पहिने छलै अपने आप सब योगा कऽ ले छलै
अच्छा
ओकर नाम ने देल गेल छलै जे योगा छियै
अच्छा अच्छा
जेनाकि मसाला पीसे छलै सिलौट लोढ़ी पर त अपने आप पूरा भजइै छलै
अच्छा बॉडीके पूरा एकदम शरीरके
तऽ ओ अपने आप भऽ गेल अहाँके योगा अपना सब त आब कहै छै कि कन्धा केनाे हिलउ तऽ कन्धा दर्द नहि करत हाथ आगू पाछू नहि करब करू तऽ ओ भऽ गेल योगा
जी
आ पहिने अपने आप भऽ जाइ छलै योगा ओहि लेल किताब ने पढ़ऽ पड़ै छलै आओर ई बाबा रामदेव की मोदी की ओकर ओकर गप नहि सुनऽ पड़े छलै ह
जी
ताहि दुआरे पहिने एते तरह छलैयो नहि ककरो सुनै छलियै कि हाथ दर्द करै छै पैर दर्द करै छै
जी ई त बात छै नहि सुनै छलियै आब त कुछु ज्यादे ई सब सुन लगलियै हाथ दर्द पैर दर्द माथा दर्द ई सब कुछ ज्यादे भ गेल छै हरेक बच्चा बच्चा के सुनैत रहै छियै
नहि होइ छै झूठ कहै छै कोय से गप नहि छै सही मे होइ छै
सही बात छै सबके साथ ने मतलब। रोज किछ ने किछ हेबे करै छै कोइ कहता जे आइ हमरा ई दुखाइए काल्हि हमरा ई दुखाइए एहि बात सही छै सभके रोज। कुछ ने कुछ खेबे कयल हाथ पैर सर माथा दर्द हरदम
भहिए रहल छै तकर उएह छै जे जेनाकि आब योगे छै योगा तऽ। बुझैत छै जे सूर्य नमस्कार करबै तऽ अहाँके। बहुत योगा भऽ जायत अपने अगर अहाँ ठीक ढंग से करै छियै सूर्य नमस्कार।
अी
अहाँके दोसर योगा करे के शायद न अहाँके सूर्य नमस्कार एकटा चन्द्र नमस्कार। भोर के सूर्य नमस्कार होइ छै आ साँझ के चन्द्र नमस्कार होइ छै। इ दू टा अगर कऽ लेलो लौढंगस लेकिन से नहि छै आइ योग दिवस छै एकैस तारीख। के देखलियै छत पर गेलहुँं ते टहले लए तऽ देखलियै कि अरे सब अपन अपन छत पर मैट अथि के ओकर योगा वाला जे होइ छै कपड़ा
जी चटाई भेज।
जे कहियै ओकरा चटाइ अपनासभ चटाइए कहै छियै
जी
ओ बिछा के आ सब केओ पर योगा कर रहले छै
अच्छा
तऽ एक दिन करै छै थोड़े हेतै योग दिवस छै तऽ योगा कऽ लेबै छै तऽ हेतै ने आ पहिने छलै कि जेना जाँच छलै जाँच के पीसै छलियै तऽ अपने आप भऽ गेलै
जी
हमर सभके समयमे कहै छलखिन हमर सभके दादीसभ जे आ पीढ़ी पर ने बैसू पीड़ी पर बैसयसँ नीचाँ नहि बैसल हैत हम सब जाबे कुमारय रहियै क ताबे हमरा सबके पीढ़ी पर नहि बैसऽ दै छलथि आ ओह समय मे कुर्सी नहि छलै
सतरह साल
अए से चालीस साल बियालस साल पहिने एते कर्सी कतऽ रहे
अच्छा
ओतए रहल त घरमे जे सभसँ पैघ छल से बैसता सब लेल कुर्सी त नहि बनल छिलै धिया पुता सब
पहिले ना
ओहिना बैसै छलथि ओ ओ नहि बैसय दै छलथि पीड़ीपर कहै छलखिन की जे नहि अहाँसभ नहि बैसू जदि पीढ़ीपर बैसब तऽ अहाँसभके चुकी माली कहियो नहि बैसल देब सहीमे आब देखयो देखयो जे चुक्की माली कोई नहि बैस सकै छै पैर के एकदम मोड़के नीचा बैसले ने होइ छै छपेक के बैसे छै
एहि तऽ बात होइ छै नहि होइ छै बिसलौना
तऽ उ अपने आप भऽ जाइ छलै पहिने आब छै जे आबक बच्चा सब किताब देखतै किताब देख क कहते योगा छियै
आब ओहि चीजके नाम योगा पेड़ गेलै
योगा पेड़ गेलै तऽ एक हिसाबसँ सही तऽ छै कोनो गलत छै से गप नहि छै
नहि गलत तऽ नहि छै बहुत बढ़िआँ छै
छै सही पहिने जे उपनयन होइ छलै तऽ पुरुष बच्चासभ संध्या बन्दन करैत छलै तऽ सब तऽ संध्या बंदन जे करै छलै ताहिमे नाक दाबि कऽ से साँस लै छलै आइ ओकरा हम अह अनुलोम विलोम करै छी
जी अनुलोम विलोम कहल जाइ छै
ओकरा हम अहाँ से देख कऽ पढ़लियै जे अनुलोम विलोम छै एक नग दाबू दोसर नाक से साँस लियअ फेर दोसर नाक दाबू ओहि नाक से साँस लियअ
जी सही बात छै
आ पहिने छलै अपने आप कऽ लै छलै
अच्छा
तऽ ओ जे करैत छलै दस बेर पन्द्रह बेर जे करैत होइ
अच्छा
तऽ ओ तऽ अपने आब भऽ गेलै योगे ने भऽ गेलै
हँ यग्यो भए गेलै युवा पड़ गेलै आग
पड़ि गेलै नीचामे बैस कऽ खाई छलै तऽ ओहो भऽ गेलै एक हिसाबसँ ओ तऽ कोनो आसने के रूप भऽ गेलै जे बैसल छी बैस कऽ खेलहुं आब नीचाँ बैस कऽ कोइ खाइते नहि छै
नहि आब सभके तऽ कुर्सी टेबल चाही बैस कऽ खायके लेल
हँ घरो मे यदि सब दिन खाईया तऽ घरो मे सबदिन अहाँके देख बै सभक घरमे आनची रहै नहि रहै खााय वला टेबुल रहबे करत
रहबे के छै छै आब
प पर बैस क सब खात नहि तऽ कोनो टेबुल रहे
लेकिन खायवला तऽ सबको मतलब नीचामे तऽ किनको आप भए गेलै जे कोई बैसि कऽ खेबे नहि करै छथिन पहिले बात कोई कहतय तऽ हमरा नीचाँमे बैसले नहि होइए
बस लेना होइय
सबके चाही ऊपरेमे
तऽ ईसभ जे सभटा छोड़ि देलकै हेँ ताहि दुआरे एते रोगोसभ आबि गेलै हेँ यदि अहाँ दस दिन कोनो काज छोड़ि देबै तऽ एगारहम दिन अहाँके अपने आप नै कयल हैत
नहि शरीर एकदम भारी भऽ जाई छै जेना लागल लगै छै भारी भारी भऽ गेल
तऽ कुछ त कुछ तऽ पायदा लोकके रोग अपने भऽ जाइत छै
अपने भ जाय छै पहिने छलै कि अहाँ मन्दिर जाउ त्रिपेक्षण कऽ लियौ त्रिपेक्षण भऽ गेल तऽ की भेल भोर में जे हम अहाँ घूमय ले जाई छी टहैल के अबै छी दू घंटा ओ दू घंटा तऽ उएह भऽ गेल अहाँके फूल तोड़ू पहिने जाइ छलै अहाँके कलम गाछी जाइ छलै तऽ ओहिमे टाइम समय लगलै फूल तोड़लके नहाय लए गेल तऽ अहाँके दूर मे कल छै आब तऽ घरे मे कल छै सभके
आ सुविधा भऽ गेलै सभ
छै तऽ ओ हाथ सब चलतै कतसे सभटा चीज बन्द कदेलियै सबटा चीज के जाम करे के कारण तऽ हमही अहाँ छियै
सही बात छै इन्साने केलकै सबकिछु
सभटा तऽ अपने सब ने केलियै हन ओ चीज आइ कल जे बंन्द भऽ गेले हन तऽ कल चलेबतै के ओकरा तऽ खोलि दियौ भऽ गेलै पानि अहाँके आबि गेल एकदम सुविधास से बढ़ियां से
कुछ मेहनते नहि गले पानि निकाले मे बस नल कुछ नहि आब पहिले तऽ हू
भोर के जे चलाउ तऽ मतलब कल के कनि दिन कका बाद भऽ जाई छलै जे कल मे अहाँ पानि दियौ तखन अहाँके कल चलत
अच्छा
ओना नहि चलत तखनउमो पैनि राखू पैनि दियौ दू म दु मग तीन माग पैनि दियौ तखन अम अहाँके पैनि चलल तखन अहाँ ओकरा प्रेस ओहिमे एलै तखन ओकरा पैनि एलै तखन आब पैनि चलाउ अहाँ अपन तऽ ओहो तऽ अपने आप हाथ स भऽ गेलै ने ओहि संगगे अहाँके हाथ हाथ डाड़ पीठ गरदइ सभटा चीज के भऽ गेलै ने योग
हँ सही बात छै योग तऽ भैए गेलै एक तरहसँ
तऽ पहिलुक का के योग करैके कोनो जरूरते नहि छलै आब अहाँके सभ किछ भऽ गेलै हेँ
माँ सभ कहै छथिन नानीसभ हमर कहै छथिन जे पहिलुका लोकसभ तन्दुरुस्तो रहै छलै बहुत
सब रहै छलै तन्दुरुस्त ककरो ओ छै तके बिमारिए नहि छलै दोसर छलै जे पहिने अहाँके सभ किछु ने किछु करबे करिते
अच्छा
चाह ओ अहाँके चाउर फटकैया गहूँम फटकैया दालि बिछैया सागे कटैए तरकारिए आयल तऽ उएह बनबैए तऽ अहाँके ध्याने नै ने पड़त कि अहाँके कतय दुखा रहल अछि
जी निप
आब तऽ काजे ऐ सबटा
जी
आब तऽ से नहि छै हम अहाँ बैसल छी तऽ फोन पर गप कऽ रहल छी तऽ ज बैसल छी गप करै छी तखन अहाँके हाथ दुखायत पयर दुखायत तऽ ने कोई पर ध्यान जायत
अच्छा
देखियौ ने कोनो अहाँ कर्तव्यतामे जाउ तऽ अहाँके कतबो मोन खराब रहत त अहाँके मोन ठीक भऽ जायत
जी ई गप तऽ एकदम सही कहलियै
आ घर आउ तऽ अहाँके मोन खराब भऽ जायत
मोन खराब शुरू भऽ जाइ छै इएह कनि बाहर चलि जौ कतहु घूमयके लेल तऽ मोन एकदमसँ ठीक बुझा लगै छै हँ सभकिछु एकदम ठीक भऽ गेलहुँ
मोन लागत ओते काल अहाँके किछु नहि हैत आर ओना अहाँके बहुत चीज दुखाइत रहत सभ के होइ छै हमरो होइया हम ई नहि कहै छै ककरो अनका होइ छै हम अपने तऽ ई जे भऽ गेलै हन तऽ एकरे सभके ई करयके लेल हमरा लगैया योगाके कऽ देल गेलै हन चाची योगा करू तऽ अहाँके ओहिपर तऽ ध्यान गेल ने
जी
अहाँके भोरमे समयए नहि अछि अहाँ एक घण्टा योगा करबै तकर बाद अहाँ थकबै तकर बाद घरक काज करबै तऽ तकर बाद अहाँके आओर तरहक काजमे लेट हैत मानलै बारह एक बजे तक अहाँ काजे करबै तखना थकबै तऽ सुति रहबै तकर बाद फेर अहाँके साँझमे फेर अहाँ योगा करबै तखन तऽ अहाँके अहाँ लग समय नहि ने अ जे अहाँके हाथ कतय दुखाइया
जी समय नहि रहै छै अछि जे पतो नहि चल जे कतय हाथ धोखा कतय की होइया
कता की दुखाइय तऽ से सभ सेहो सभ एकटा कारण छै वैज्ञानिक कारण तऽ छैहे ने सभक पाछू जतेक कारण भेलै तकर सभक पाछू वैज्ञानिक कारण छैहे एहन नहि छै कि जे नहि छै
नहि छै एहन नहि छै से बात छै नहि छै कि नहि छै
तखन छै जे आब अहाँके योग दिवस बहुत धूमधामसँ मनाओल जाइ छै ओहि लेल अहाँके सभ ठाम से औत अहाँके कार्ड बनि कऽ औत योग दिवस छै हमरा छै एना एना हेतै तऽ अहाँ सब आउ हमरो सब कए ठाम से भेटल
अच्छा अच्छा
तऽ ओ भोरे भोरे जकरा फुरसत छनि चछा गेलथि योग करै लए हमसभ तऽ नहि गेलहुँ एक दिन कैए कऽ की हेतै
जी सही बात छै एक दिन कऽ के की हेतै इएह चीज करबाक अ तऽ रोज करू सभ दिन करू
सभ दिन करू तहन तऽ ठीक छै नहि तऽ एक दिन जाकऽ योग दिवस से तऽ हम योग कऽ लेलहुँ आ दोसर दिनसँ की किछु नहि तऽ हमसभ नहि गेलहुँ लेकिन बहुत ठाम